बढ़िआँ बढ़िआँ अपन बतबियौ की हालचाल छै हँ आवाज आबि रहल अछि आ अहाँके आबि रहल अछि ने
हँ हँ
हँ हँ आवाज हमरा तऽ आबैए आओर कतय गेल छलियै किछु नहि एखन किछु ने किछु नहि भऽ रहल छै हँ ओ निमन्त्रमे गेल
काल्हि भागिन काल्हि भागिनके मूड़न छै तऽ ओतयसँ निमन्त्रित छलहुँ हेँ तऽ कहलियै जाइ छियै तऽ गेल रहौं तऽ ओहिमे छै से छै अहाँके लि ततेक खा लेलहुँ जे चलल नहि भऽ रहल अछि
अच्छा अच्छा
ओकर जे खेनाइ मे छलै अहाँके भात दालि आलू परोड़ आ अथी कदीमा के तरकारी परोड़
वाह बड नीक बहुत नीक ने नीक अहीं सबके बड्ड नीक अछि तरुआ खाउ
त तकर बाद छले अहाँके भाटा अदौरी भाटा अदौरी जे बात छलाह माछके मुरा जे माछ हम अपना घर पर कहियो नहि खाइ छी से बड़का एक किलोके मूड़ा हमरा दऽ देने रहथि ओ अहाँके जे छै प्रतिष्ठे प्राण गम आबय पड़ै छै तऽ की करबै खाय पड़ल
खायए पड़ल ने अहाँके मोन छलए जे माछक मूड़ त आबएत कनि खााय ज
देखियौ मिथिलाञ्चल मे तीन टा चीज ब मिथिलाञ्चल मे तीनटा चीज बड प्रसिद्ध छै पान माछ आ मखान ई चीज अगर भेट जाय तऽ दुराग्रह नहि करबाक चाही आग्रह तें करबाक चाहि हाँ ओहिऽ ओहिमे जे छै से अहाँके माछ के मूड़ा छेलैये ताहिपर सँ अहाँ के उजरा मिठाई छेलैये
माछ तऽ नहि खाइ छी पान मखान तऽ खाय छी जेहे खाइ छी सेहे नीक
आंय तऽ अहाँ माछ एक एक एक किलो माछ अहाँ खा लै छलियै आब किये
खा ले जब जहिया पहिले खा लै छेलियै पहिले एकटा टाइम छेलै जे समय छेलै ओ समयमे खा लै छेलियै आब समय नहि
नहि नहि हमऽ हम तऽ कहब हम तऽ कहब जे कि माछ देखियौ मिथिलांचल के छियै अपना सब
से अहाँ ठीक अहाँ कहलियै कोनो गलत नहि कहै छियै लेकिन मुदा सब के अपन अपन मन के अथी छै जेकरा मन भेल खाउ नहि खाय खेनाइ तऽ अपन अपन मन सँ सब खा सकै से वाला बात छै आओर किछु नहि हम नहि से तऽ बहुत टूटेया आब ओकर तऽ खीर बनाबै छी खाय छी ओ सब तऽ बड्ड नीक लागे या ओहि सब मे कोनो कम
अहाँ जे छै से सब चीज बहुत नीक बनबै छी हमरा एक दू बेर खाय ले भेट ल ऐ ताहिसँ हम अहाँ सब परिचित छी अहाँ सँ परिचित छीयै अहाँ सुनलौं सुनलौं जे अहाँ चाइयो बहुत सुन्दर बनवैय छी एकाध बेर तऽ हमहूं पीने छी नहि एकाध बेर हमहुँ पीनै छी हमरा तऽ अहाँ के हाथ के चाय जे छै ने पाँच दिनका जगरनो अगर रहतै एक बेर ओ
से तऽ हम सुनने से तऽ अहुँके हम सुनने छलहुँ अहाँके बौजी कहै छलथि हे एक दिन बनेने रहथिन बड़ नीक चाय बनेबे छै लेकिन हम तऽ कहियो पिलूं ए नहि चाय
नहि नहि हमर हमर की रहैत छै तऽ हमर अहाँकेँ छै से ठीक छै रहैत छै लेकिन मुदा जे छै से ओहिमे दिक्कत ई जे हम चायमे लगै छै बेसी टाइम लेकिन अहाँ सब जे चाय बनबइ छियै बोनेै कहाँ छै कतबो
नहि नहि से तऽ से ई बात नहि कहली ई बात गलत कहली अहाँ ई बात तऽ समय तऽ हमहुँ बहुत लै छियै चाहे एहि लए हमर घरमे सब गोटा कहितो छथिन आंहाँ के बड्ड समय लागैए ये चाय बनबमे समय लगते तऽ लगते चाय तऽ बनेबै समय
त नहि तऽ अहाँ जे चाय बनबै समय दऽ कऽ तऽ ओ चाय पीलासँ फायदा छै ने एक एक घूंट अगर पी लिय ओ चाय तऽ थकान पूरा दूर भए जाइ छै लेकिन हमर सबके चाय जे छै ओ नहि ओहन बनै छै तऽ ओ की कर
बनत किये नै अहूँ के चाय के बहुत चर्चा अछि एक बेरी क जी पी क नहि नहि नहि नहि कहियो पी नहि नहि कहियो पी पिबै अ बनाके कहियो देब तहन ने हमहुँ बुझबै
तेँ ने तऽ ओ नहि हमरा अहाँ जखन अहाँ वला चाय हम पी लै छियै ने तऽ अपन हाथके चाय बिसरि जाइ छियै
एना नहिना तैं तैं तैं तैं तैंन हम नहि पियेब छोरू आब आब तहन आ एना जे बिसरि जेबै आ एना जे खाना खाना नहि पसन्द करबै नहि ई तऽ फेर गड़बड़ा जायत नहि
अहिना एकबेर एकबेर अहाँ अपन गा एक एक बेर अहाँ अपन गाम मे एक बेर अहाँ अपन गाममे पनीर पकौड़ा बनाकऽ खुएने छलहुँ एह ओ जे सुन्दर छले हे स्वाद ओकर से की कहू बाप रे बाप ओ एतेक सुन्दर छलए हे जेकि हमरा एखन तक याद अछि
केना खा लेलियै अहाँ तऽ अहाँ के ते देखैत रहे छी पाइने पी के घुरैत रहे छियै खाली न छै हाँ ई सब बात नहि ई बात तऽ हमरा झूठ लागैए ई बात तऽ हम कहियो अहाँके देखल मे ने एन एक ही बात करे छीय अहाँ हम तो देखल मे कए बेर अहाँ तऽ एना भागैत रहे छियै ने हवा जेना भागैत रहै छियै इमहर उमहर हँ ई बस ई बस अहाँ कहै छियै नेते ई अहाँके विचार अछि अह सोच अह बाजै छी लेकिन ई चीज हम अहाँके देखलु ऐ नहि कहियो
नहि नहि हम अपना आपमे अथी करै छी लेक नहि बहुत नीक रहैए हमरा तऽ भाय हम सब दिन ए एहन चीज जे जे छै न से हम सब दिन अहा के मतलब चाहैत रहै छीयै एहन एहन हाथ के जे छै से हमरा चाय भेटय पियै लए नीक निकुत खेनाइ भेटय
से तऽ जरूर जरूर जरूर जरूर अहाँ हमस हम जहिया आबे छी आउ नीक नुत खुआब लेकिन आहा ते उठ उठ के भागे छी अहाँ के ते देेल खाना आगा मे देल आ तऽ अहाँ के जेना लागैत र सब पकड़ लेत कि की अहाँ तऽ एना एना भागैत रहै छी ई त भइ झूठ नहि नहि ई ई नहि नहि नहि ई बात तऽ झूठ ई तऽ कैय बैर
अहीँटाासँ हमरा डर होइए ता दुआर अहाँ अगर एक बेर कहि दै छीयै अहाँँ आँखि ताँँखि मतलब कड़ा क जे नहि खायए पड़त तब जे छै से हम अहाँके खा बिना खेनाइ हम अबिते नहि छी
ई तऽ जूठ बात अछि ई सब तऽ देखलेने छी
ओहि दुआरे आब कनि मनि अहाँ कनि मनि अहाँ बदमाश छियै अलग बात छै ओ हम तऽ तामस हम अहाँके अथी मजबूरी के
हँ हँ हँ हँ हँ से तऽ हम देखै छी अहाँके से तऽ हम देखै छी तऽ कहऽ वालला बात नहि छै सब बुझै छै जे अहाँ केहन छी केना भागे छी
नहि हम भगैत तबे नहि छी हम एकेटा जगह पर हम मजबूर भऽ जाइ छी ओ जे अहाँ के गाम आऔर कतो नए हम अपना घरो मे जे छय से एत अथि सभ्यता से नहि अथी क सकै छी ह खायब खायब नहि खायब लेकिन ओतय जााक मजबूर भए जाइ छै ओतय जे छै से हमरा खे पड़ैया आ हमर इच्छा रहेया असल पूछि तऽ हमर इच्छा यऽ जे अहाँके हाथ के
हँ हँ आहाँ खाली आ खाली ओ तऽ अहाँ के चाय पी न नीक लागे या लो लेकिन खेनाइयो ते एकटा अपन जगह पर छै चाय अपन जगह पर छै सबटा एकटा अथी छै दिन राति तै तऽ हम चाइये ने देब आब आब अहाँ एबै तऽ आब हम चाइये नहि देब कियकि चाय चाय ने दे तबन ने खाना खेबै
ओ खेनाइ खेनाइसँ नीक हम अहाँके हाथके खेमौना अहाँके बनबै छियै तऽ हर चीज नीक होइ छै लेकिन खेनाइसँ बढ़िआँ अगर हमरा छप्पन छप्पन प्रकारके अगर खेनाइ बना कऽ केओ दऽ देता आ आगूमे अहाँकेँ चाय भेट देत हम खेनाइ के छोड़ केऽ चाये पहिने
नहि तऽ तऽ तऽ तऽ काज करबै हम खेनाइ तऽ जरूरी छै चाय तऽ नहि अथी छै जरूरी
आ त मनेने रहौं पिछिला बेर ओहो बड़ सुन्दर छले
कचरी कचेरी तऽहाँ कचरीी ते हमरा ओहिठमा बनाबे छथिन एकटा कााकी छथिन ओहो बहुत नीक बनबे छथि हुनकर दोकान छै हम बनेने रहौ त खेने रहि यहाँ हमरा तऽ नहि याद अ अहाँके याद अछि त बहुत नीक बात चलू किछ तऽ याद अछि छै
हमरा हमरा जे छै से बुझै छिय हम अहाँह आ लास्ट टाइम जहिया चाय पिययै छी ओ डेट तक हम याद कऽ राखि लै छियै कि नहि एहि डेटमे हम अहके हत के चाय पिने छलहुँ हँ
नहि अहाँ मेन बात किछु खाइ ने ने छियै तहि दुआरे हमरा यादे ने जे हम क खुएने रहौ हँ हमरा तऽ लागैया हवे पी के रहै छीय आ पता नहि अहाँ जेना कहै छी जे हम भोज में इ खा के या ओ खा के हमरा लागे या ते न जे अहा सेे खायलो गेल हेतै
नहि लऽ लेलियै बुझलियै लऽ लेलियै आ फोटो घीच क उठि गेलियै
बस फोटे हे घीसनेबे हमरो सह लागे अहाँ इएह कऽ सकै छी इहा पर इहा सोच सकै छी अहाँके लए ओहिसँ ज्यादा त नहि भा सक खा त आइ हमरा घर मे बनल ल रोटी सब्जी रोटी तरकारी बनल छलै भिन्डी भिन्डी आ आलू के तरकारी बनल छलै आ सरसो पीस कऽ देने छलखिन
आ तऽ अहाँ माछ नहि खाइ छियै तऽ सरसो किया खाइ छी
सरिसो तऽ आ हम खाइ छी सरसो किया नहि खेबै सरिसो से त एहन कोनो नहि छै ई ई अहाँके के कहलक जे सरिसो नहि खाइ छै जे मांछ नहि खाय छै नहि एना अहाँके ई चीज लागलया एहन किछु स कायल छी कता लिखाएल छै ई चीज हम ख छियै हम एहन अथी नहि बनलै नहि लहसुन प्याज हम सबटा खाई छी हम सरसो खााय छी सबटा खा छी एन किछ नहि छै हम बस इहरा का माछ मछी मास सब नीक माछ मासस नहि खाय छी नहि नीक लागैया तय नहि खाइ छी
ओ छोड़ि देलियै मजबूरीमे बुझि गेलहुँ हम अहाँ जे छै से ओ बाँके बिहारी ज दर्शन करै लए गेलियनि ने
नहि मजबूरी नहि ओ तऽ अपन नहि हमरा नहि मन मे अथी भेल तऽ हम अपन छो मन जे चीज जे काज ह जेमे मन नहि लागे ओ चीज नहि करी
लगेया माछ हमहुँ बहुत कम हिसाबसँ घरमे बनै छै तऽ नहिए खाइ छियै मतलब साफ नहि हमरा लेल दोसर चीज तरकारी बनि गेल दालि बनि गेल लेकिन हमरा माछ नहि नीक लगैय त आब आब प्रतिठे प्राण गमब ल आबत द देले आब
नहि तऽ से तऽ नहि से तऽ नीक केलियै ने जे खाइ छथिन तिनका तऽ खेबाक चाही जे आब हम सब रहलहु हमरा सबके त नै नीक नै नीक लाग्यय तऽ जरदस्ती आ खेनाइ अपन मनसँ हँ हँ बुजुर्ग हँसी के कहलियै बुजुर्ग भेल आह सब नया खाउ एकदम दबा क खइयौ अहाँ सब पचा हमर तऽ दाँत ताँत टूटि गेला तऽ दाँत काटे काट
धीरे धीरे कमजोर भऽ जायत
त का का काट जे छै ने से मुहें मे भोका जाइ छै छै एहि दुआरे नहि खाइ छल गाछ छै ने चावल होइ ने छल
चलि जाइ छै अन्दर तऽ एकर की उपचार छै बुझलै
ओ छोड़ू ने नहि से हमरा पता से तऽ पता दाँत नहि छै ने दाँत छै एहन एहन मास सब फस गेल एहना किया लोको खेते एहन काजे किया करतै जह जी जाँ हँ हँ बुझै छीय ने साएह वला से ई सब छै तऽ अपने जे नीक लागल से खेलो सरसो किया ने खेले सरसो से खााय छी करेला के भरुआ कते न
से तऽ लिट्टी सङ्गे जे ओ सरसो के चटनी दै छै बना कऽ दोकान मे एह
से तऽ बड हँ से त बड हां से तऽ बहुत नीक से तऽ बड नीक ह सेहो बड नीक लागे छै फेर हमरा तऽ करैला के भरुआ
काल्हि जे छै से हमर भौजी अहाँके जे छै से गेलहुँ ओतय तऽ अहाँके जे छै से भाइजी जी भौजीके इक्छा छैलई सिंघारा बनबैके बुझलियै तऽ सिंघाड़ा जे छै से अहाँके बनलै एह की कहु सिंघारा ते बहुत सुंदर बनल छै
नीक बनल छैला बर स्वादिष्ट अहाँके भौजी लेकिन अहाँके खुएल लेकिन लेकिन हमरा ने खुएलत समोसा भोजी के अहाँके कहऽ पड़त अहाँके भोजी के कहऽ पड़त हमरा नहि खुएलथि
तऽ हमरा जे कहि दे तऽ पांचो घंटा मे मोटरसाइकिल से अहाँ लग पहुँच सक छी दूपहिया वाहनसँ
जरूर जरूर दुूपर हँ एकदम नहि खुएला अहाँ के खुएल हम जेबे त हमरा कहे छी खुआबे ले ते हमरा कहे छैन न अहीं बना ली हम केनाऔने बियाह अहाँ के भौजी के बुराइ नहि अहा के भौजी अहाँ के खुएलत से हम अहाँ के खुलत हमरा खुल ताहि दुआरे त अह तऽ अहाँके खुएलत हमरा तऽ नहि खुएलत ह
की नीक लगेया से बाजु